जय झूलेलाल
जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल
हा कीअं आहियो तव्हां सभु ठीकु
हा असां सभु ठीकु आहियूं ॿियो तव्हां ॿुधायो कीअं सभ कीअं छा हिन तां काथउं ता ॻाल्हायो भेण?
मां दिल्ली मां ॻाल्हाए रही आहियां
दिल्लीअ मां असां हेॾा एम पी श हा मध्य प्रदेश मां, शहडोल
अच् अच्छा हा ठीकु आ तव्हां ॿुधायो कमकारु थी वियो घर जो सभु
हा कमकारु सभु ब थी वियो अची करे वयूं माई करे वई मां बि हाणे कम वम कम करे फ़ुर्सत वेई रहियमि हाणे। ॿियो अञा त तांह कीअं? हाउस वाइफ आहियो?
ठयो हाउस वाइफ न आहियां मां वर्किंग आहियां। हा अॼ मोकल आ अॼु मोहरम आहे न
अच्छा अच्छा
कल रे रही पई हा छंछरु ॾीं ऐं आरतवारु ॾींहुं बि मोकल हूंदी आ ऑफिस जी।
अच्छा! छा कंदा आहियो तव्हां भेण?
मां सिंधी जेका असांजी भाषा आहे उन जे वधारे लाइ कम कयां थी
अच्छा इहो त ॾाढो सुठो आ।
हा पंहिंजी इहा ई भाषा तंहिंजे लाइ असां हिन में कमु कयूं त हुन भाषा लाइ कमु कंदी आहियां मां।
अच्छा हुन खे अॻिते वधाइण लाइ।
हा हुनजे वधाए अॻिते वधाइण लाइ कमु कयूं ता। असांजी अकेडमी आहे दिल्ली सिंधी ही अकेडमी
अच्छा अच्छा, दिल्लीअ में तां कहिड़े जॻए ते रहंदा आयो?
असां हिते रहंदा आयूं अ लाजपत नगर।
अच्छा असल में छा आए न की मुंहिंजी भेण बि आ न दिल्लीअ में
अच्छा
हा ॿियो तां
अच्छा।
हा हा
त उते मौसम कीअं आए हाणे?
हिते त असांजो त हिते मौसम ॾाढो सही आ मतिलब। जीअं यूपीअ में तां वटि दिल् ॿुधियो आ ॾाढी तेज गर्मी हूंदी आ
हा, उस वधीक आ गर्मी आ हिते तमाम तमाम एहिड़ो उस निकतल आए पगर निकिरी वञे तो बाएर वञो त बिल्कुल ई।
हिते इअं न हूंदो आ मौसमु असां वटि आइनि त मौसम सही रहंदो आ मतिलबु गर्मी थींदी आ पर ज्यादा बि न हूं हूंदो आ हेॾी गर्मी हिकदमि भयंकर जेका मुंहिंजा बि पैका आइनि न हुन पासे यूपीअ साइड। भेण दिल्लीअ में अऊं आ
दिल्लीअ में त सियारे में वधीक थधि अऊं ऊन्हारे में हेॾी मतलबु गर्मी वधीक आ उस वधीक अऊं बिल्कुल इअं गरमी बार निकरण जो त मन ई न थे। जो कि बार वञी कोई कम कार कयो। सुबुह जो पो बि थी पवंदो आ शाम जो बि थोड़ी हवा हूंदी आ अऊं आंदी अ अची वेंदी आए कॾी कीअं कॾी कीअं इअं।
हा पर वरी बि हिन त दिल्लीअ अऊं हेॾा यूपीअ जी गर्मी ॾाढी तेज ही हूंदी आ।
हा तेज हूंदी आ, गर्मी बि तेज अऊं सियारे में बि तेज अऊं मींहुं सिआारे में थधि तेज ऐं मींहुं पई वई वञे त जॻाह जॻाह ते पाणी भरियल।
हा इओ त जाता काथां जो आ हाल इओ त त मींअ जो अस हिन साइड वरी असां वटि एम पी साइड बारिश वधीक हूंदी आ, सर्दी अऊं गर्मीअ जो एॾो नाहे, गर्मी भी एॾी भयंकर वारी उअ न हूंदी आ जेका यूपीअ जी आ हा गर्मी थींदी आ, पर एॾी तेज वारी अऊं न ई सर्दी एॾी तेज वारी हूंदी आ।
हा
कि हा इन पासे असां वटि पेड़, पौधा ॾाढा आइनि न इन त हरियाली आ त बारिश तेज हूंदी आ असां वटि वरी।
असां वटि त सियारे में थधि वधीक अहिड़ी थधि कि पूरी पूरी पूरी जेकेट जेके हूंदियूं आइनि उए ई कम ईंदियूं आइनि स्वेटर शाालनि मां त कम न हले तो। अऊं ऊन्हारे में गर्मी वधीक हिते ए सी ए सी वारियूं बसिस अऊं अ मेट्रो सभु आ। पर पो बि न मतलबु इअं आए कि गर्मी वधीक आ हि
हा हा यूपीअ में बारिश घटि थींदी आ।
हा हिते मींहुं घटि पवंदो आ बाक़ी भई मौसम त वधीक तंॻि करण वारा हूंदा आइनि हा
त इननि ॾींहंनि में घटि ई वञण जी कंदी आया न
हा पर ॿारनि जी मोकल त इननि ॾींहंनि में हूंदियूं आइनि।
हा मां बि वरी इयो हा इओ ई ॾिसंदी आया त भई मार्च में जीअं ई पेपर थींदा आइनि ॿारनि जा तॾहिं ई मां वञी थी ईंदी आया भेण वटि चाहे मम्मी, पापा वटि त उओ मार्च में वरी बि थोड़ा ॾींहं सही हूंदा आइनि।
हा पर हुन माल त घटि ॾींहं मोकल हूंदियूं आइनि न?
हा घटि ई ॾींअ हा पंद्रहं वीअ ॾींअ।
असांजे हिते त पंद्रा वीह ॾींहं न थींदियूं आइनि हुन माल ॿ टे ॾींहं थी रिज़ल्ट कढी पो ॿारनि खे चवंदा आइनि वरी कूल छो त उ ई आ
असां वटि वरी अ न त पंद्रा वीअ ॾींहं छुटियूं थी वेंदियूं आइनि। ॿारनि ज्यूं पो वरी इस्कूल खुलंदा आइनि पहिरीं तारीख़ खां त पो तेसि ताणी मुंहिंजो बि थी वेंदो आ कंपलीट वेक छुटियूं।
हा
ॿियो तांजो थी वियो खाधो पीतो? मां हाउस वाइफ आया।
अच्छा अच्छा ठीकु आए सुठो आ। असांखे ॿई कमु करणा पवंदा अइनि।
हा तांखे ॿई कम करणा पवंदा हूंदा सही ॻाल्हि आ, हेॾे बि ध्यानु ॾींदा हूंदव घर में बि अऊं अइन त ॿाहिरि बि
ॿाहिर बि घर में बि पर मन लॻे लॻो रहंदो आए न। त सुठा सुठा प्रोग्राम थींदा आइनि छा चलीहो ईंदो आ त चालीहे साहिब जा प्रोग्राम हाणे ॿारनि जी मोकिलनि में ॿाल उत्सव हले पियो पो बाल कार्य पो कार्यशाालाउनि जा प्रोग्राम त कुछ न कुछ मन लॻाइण लाए हलंदो रहंदो आए, छोकी दिल्ली जहिड़े शहर में न कोई कंहिंसां न ॻाल्हाईंदो आए, सभु पंहिंजे पंहिंजे घर में ख़ुशि आहिनि जीअ नंढा शहर नंढड़ा शहर हूंदा आइनि त आड़े पाड़े वारा सभु हूंदा आइनि ॻाल्हि करण लाए
न पर हाणे हाणे हिते बि इअ ई थी वियो आ, जाते कांथे इहो ई थी वियो आ त न कोई कंहिंसा कोई कंहिंसां ज्यादा नथो ॻाल्हाए पियो हर कोई स चाहे थो त असां पंहिंजे कम में अऊं इननि में ज्यादा ध्यानु ॾियऊ घर जे प्रति अऊं कम जे प्रति ज्यादा ध्यानु ॾियूं। न हर कोई केस कंहिंजे हुनम में नथो वञणु चाए बसि थोड़ो घणो बसि ॻाल्हि ॻाल्हायो ॻाल्हायो बसि न त बसि मंदरनि में वञी करे वञो पंहिंजो ध्यानु मां मन लॻाइजे
हा सुठो आ भॻवानु तर्फा ध्यान हुजणु सुठो आ मन में शांती वधीक ॻाल्हाइण सां वधीक ॻाल्हियूं करण सां बि दिकक़त थींदी आ हिन लाइ भॻवान में ध्यानु लॻाइण वधीक सुठो आहे।
हा, मां बि निरंकारी सत्संग में जुड़ियल आहियां त हाणे मां बि हिनन त थींदो आहे, हिते प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि कॾहिं महिला समाग मां आहे कॾ हसमाग मां त उननि में ई वञी करे पंहिंजो ध्यान में व वेंदी आया
हा तवांजी आवाज़ सां बि लॻे तो कि हिकदमि मिठड़ी आवाज़ जाहे बिल्कुल मतलब जीअं घ्यान ही यानी ससंग में हुजे सुठी ॻाल्हियुनि में ध्यानु आए तवांजो।
अच्छा ईअं छा थी ई ईअं त तांजो बि आ आवाज बि बढ़िया ती लॻे छोक तां त पाण जुड़ियल आहियो उननि में तां कार्य अॻिते वधायो था पिया।
तव्हां मतलब ईअं लॻे थो, तव्हांजी आवाज़ हिकदम मतलब डीसेंट पर्सनलिटी बिल्कु बकुल सुठी वारी, मतलबु भॻवान जी साइड ध्यानु हा
अऊं तव्हां त ख़ुद आहियो ई पाण मुंहिंजी त लॻे पर तव्हां त ख़ुद कंदड़ आहियो तव्हां त कंद लॻण में अऊं तव्हां बिल्कुलु कंदा आहियो बाक़ाइदा
हा, असां त शेवा में ई आहियूं दरबार जी शेवा में ॿारनि जी शेवा में नंढे मुंढे नंढा वॾा जेके बि आहिनि हा सभु सां तालुक मतलब श
हा सुठो आ न, हा अॼुकल्ह इहो ई कजे इहो ई ज्यादा सुठो थो लॻे मंदरनि में मंदर वञ जे सतसंग ते पंहिंजो ध्यानु लॻाइजे हेॾां होॾां जी ॻाल्हियुनि खां
हा ज़िंदगी जो त कुझु ख़बर न आहे त ग़लत ॻाल्हियुनि में ध्यानु न लॻायो, सुठी ॻाल्हियुनि में ध्यानु लॻायो।
हा, छा आहे न की कंहिंजे घर वञ पोइ थोरी सी हूअं ॻाल्हियूं थींदियूं त थोरी सी वरी कंहिंजी हूअ बि थी वेंदीय आहिनि निकरी वेंदी आहे हा त लंॻदो आ हिन खां सुठ त न त बस दूर खां ई बस उहो हुजे, जय झूलेलाल हुजे बस इहो ई मुंहं में इहो ई हुजेई हा ह तव्हां बि तव्हां बि जुड़ियल आहियो इहो ॾाढो सुठो लॻो ॿुधी करे मां बि ठहिण खे बि ॿुधाईंदीमासि त तव्हां बि इ मुंहिंजी भेण शायदि घटी वेंदी आहे सत्संगनि में चवंदीमांसि, उहा बि हा घटि वेंदी आ सत्संग में
हा असां त जाते पुॼी सघूं असांजे जीअं पंहिंजा बि हूंदा आहिनि अऊं जाथे पुॼी सघूं ॿियो काथे त न वेंदी आहियां पर सत्संग, दरॿारन, टिकाणन में हाणे न बचपन सां ई नंढपण साई हा नंढपण साई होॾे ही ध्यान आहे हुन पासे सॼो मतलब शेवा में अऊं सत्संग में।
हा, बचपन में मां बि नत त शादीअ खां पहले निरंकारी हुनम में जुड़ियल हम त सेवाधन जी वर्दी हुई तव्हांखे पतो हूंदो निरंकारी मिशन जे बारे में, हा हर साल थींदो आहे हा मां
हा, हिते सत्संग आहे असांजो भवन बि आहे निरंकारी भवन अऊं सत्संग में मां बि वयल आहियां पहले तव्हांजा बाबा हुया वॾा। हुननि जा बि दर्शन कया आहिनि, हा हरदेव बाबा जी, हुननि जा बि दर्शन कया आहिनि
अच्छा हा हा हाणे गदीअ ते माता जी वेठियल आहिन राजपिता जी मा
अउं ऐं ॿुराड़ी में पहले हुन जो हुयो जा पहले सत्संग बि उते ई थींदो हुयो हाणे त ॿियो काथे थींदो आहे।
अच्छा
त हा ॿुराड़ी बि वई आहियां मां हुननि जे सत्संग में
हा हो त दिल्लीअ जा रहंदड़ आहियो त ज़रूर वञण त थियो ई हूं
हा सत्संग में ऊंअ बि वई आयां, वॾो जेको ॿुराड़ी में थींदो आहे समागम समाग त हुते बि वयल आहियां।
अच्छा हं
उहोई आ आशीर्वाद जेतिरो मिले वठ।
हा सही आ न केॾे झूलेलाल मंदर में बि वञिजे त हेॾे बि वञिजे। त ईअं लॻो मुंहिंजो बि ए न त शादी खां पहले सेवा दल जी वर्दी हुई, वेंदी हुअमि। वरी पोइ थोड़ा टाइम विच में छुटिजी वियो। वरी हाणे वञ वरी वञणु लॻी आहियां।
हा शादी खां पोइ थोड़ा गृहस्थी में बिजी थी वेंदा आहियूं त सभ छुटिजी वें वेंदो आ पोइ धीरे धीरे पंहिंजी हुते ई अची वेंदा आहियूं जाते पहले हुयासीं धयान होॾे ई हली वेंदो आहे।
छाहे न की घर में वे वेई करे मन हो पियो थिए त मां चयो की हिन खां सुठो सत्संग में जुड़उ। अउं मंदरु झूलेलाल मंदर में वञी मथो टेके अचऊं।
हा कल हिक इ इन कल्ह हिकु ईअं ई फोन ते ॻाल्हि थी हुई त उहे ॿुधाइनि पिया की चालीय ॾिअ। की उहे साबुण बि न लॻाईंदा आहिनि चालीयो जेके विर्त वारिंदा आहिनि न चालिए जो। हा साबुण शैमपू न, न वार कटाइन न नाखून बि कटेन हेठि सुम्हंदा आहिनि अउं सादो खाइनो खान मतलबु सादो खाधो, त बसि। न कुछ बिल्कुल हा चालीय ॾिअ पूरो तपस्या कंदा आहिनि।